की हाल! की करै छी? नमस्ते छी, नमस्ते! ह हाल सब ठीक। छी हमर।
तब क करै छी? काम उम चलै छी?
जी!
हम तऽ बैठल छीयै, अपन काम करे छी, एतना बढ़आं अभी हम अपना काम उम कर के बैठल छी, नहा उहा के इहे सब तऽ कामे करै छी। अपने अपने बताल जा? कि अपने जो खेती बढ़ी रहलक छै ओ। गन्ना के अपने खेत मे पानी घुस ग? रह छै ने।
ह ह ह गानना खेतमे। पानी चलि रहे छी, ओकर बाद पानी घुजे के बाद सुअर उअर आ जाय छी ओहिमे, त, सारा खेत सबत नाश क देले। पक्षी नुकसान हो गेललै। भार।
ओ कोनो बात न, अब दुनिया बइ ई सब चीज तऽ होइत रहै। बताबल जाउ, अपन तनी रूटीन उटीन बता जाउ, सबेरे से लेके शाम लेके?
तू क करै छै, शभस लकेस्त हमने? हँ।
कथी करै छी, काम उम?
सुबह से ले क शाम ल क करै छी, बताइ क करै छी। बताय छी ने, का करै छी, सुबेरे से ले के साममे।
अच्छा! हँ, हँ, हँ, सुनै छी हम।
बताइ छी, रहुुआ का करै छै, सबेरे से लेके शाम ले?
ई सामले सुबह उठै छी। फिर पढ़ाइ उढ़ाइ करै छी, मुँह उँ धोक के खााय बैठै छी। फिर पढ़ाइ करै छी, हँ ओकरा बाद ह। ओकरा बाद आब हम। करै। काम उम करे जाइ छै, पढ़ उढ़ के दुख। कान पे आ जाइ छी ठीक छियै। दुकान प आयके बाद। आ मु बाज। लााय छी ठीक छै, आ ओकरा बाद हम दुकान उकान के काम करे छी ने, तऽ ओकरा बाद काम उम मे थकावट। हो जाए। से त हम घर चलि जाइ छै। खाना। खाय छै।
अच्छा आओरो?
आ एहि बेेरा ओकरा बाद भूख न लगले छै, तऽ नाक। छै, आ ज लागलै। छै, तऽ चलि जाइ छै घरे। ठीक छै, ओकरा ब घर जायके। ओकरा बाद खाना -पीना खा के, हम सुत रहलल। आ ओकरा बाद। शाम के आ के अपन दुकान उकान खोले छै, त दुनियादारी के काम करे छै, इहे सब बा आ बताओल जाउ अपने अपने तनी बोलल जा त। कनी हम एगो काम करे छी।
अच्छा हम बोलै छीय, हम क क करै छी, सबस पहिले उठई उठै छी, अपन उठै के बाद नहा धोआ के खााय उइ छी, अच्ा तू बोलै छ। ह।
हँ, हँ, हँ। हँ, ह।
अच्छा हमहु ऐसे ही काम करै छै काम उम इधर-उधर। गाड़ी-उड़ी के सब सर्विसिंग-उर्विसिंग कराबै छै। बढ़िआ से ओकरा बादे ई सब। करै छै। काम उम सर्विसिंग करा ले छै, ने तब ये ये ई सब कर काम करे छै, सर्विस। चि। गाड़ी उड़ी धो देले छै ओकरा बाद। त हम ओकरा ग गाड़ी-उड़ी ले जाइ
देख अभी एक रात बोलना जहाँ त हुआ है जहाँ से पाउडर रहता है उसमें। करब हो आओर क फेस तऽ कर जल्दी ठीक हो जाएगा।
इहे सभ काम होइ छै बताओल जाउ अपने?
हूँ आओर हँ बोलय न? नहि ह्म हेलो
अपने बताओल जाउ?
काम करै छियै।
अच्छा अपने काम-धाम देख ले लै छियै हो गेलै छै काम।
हू हूँ होगेले छै ओकरा बाद हम उठै बतावे छी हम का का करै छी हुँ। उठई उठई छी नहा धोआ के ब्रश उरश कर के कोचिंग जाय ला तैयार हो जाय छी छै कोचिंग जा के कोचिंग से आ उ के खा पी के। दुकान में बैठे छी फेर दुकान में बैठे के बाद फेन जाकऽ सुत जाइ छै फेन सुतैत से उठै। बाद फेर कोचिंग जाइ छी कोचिंग से अयलाक के बाद अपन फेर खेले उले जाइ छी शाममे चले छी ने खेले साथ मे।
अच्छा हँ हँ हँ चलै छी।
चलै छी?
चलै छी चार बजे चलै। छी आरामसँ।
अच्छा चारि बजे चलै छी। आ आओर कोन कोन आबै छी खेले?
का करै छै?
कोन कोन आबै छी खेले?
अब लईका सब जोन छिय आइ सब उहे सब तऽ खेलबे करै छी।
अच्छा आओर कोन कोन खेल खेलइ छी?
हँ खेलै छी।
खेलाइ छी
आ क्रिकेट खेलइ छी? फुटबॉल खेलइ छी? गेंन्दा वला जे इतना गेम सब हइ छ ने।
ह अच्छा अच्छा आओरो?
खेलइ छी।
ठीक तऽ छी। आर केतना खेलइ छी? बैचिये से न खेलै छी। ह ओकरा बाद आओर बताइ छी? पढ़ाई लिखाई सब चलै छी? ठीक बोलै छी। पढ़ाई-लिखाइ चलै छी। हम काम करै छी। काम करै छी। खेती के बारेमे बतै छी अपन।
हमर खेती तऽ एही ले ख चलै छी बहुत बनहिया चले छी। जे हमर खेती के सामान सब हम रसिया-उसिया में भेजे छी। काम उम करैके ओकरा बाद इहे सब। टेम्पु-उम्पू जे चले छी। अपने के हमर तब जानते बनी छै। तऽ ओहो सब चले छै बढ़िया पैसा। पैसा-उसा सब से आवै
हू हू ठीक बोलै छी।
खुश न बाँटे? इहे सब तऽ जीवन के चीजे छै।
अच्छा आहाँ वेचेला किया नहि अबै छी गेहूँवला?
हँ गेहूं वाला ते का बताई गेहूं वाला ते इतना बढ़िया चले छै। करोड़ो के टर्न ओवर खाली गेहूए वाला से आ गेले छै। इतना बढ़िया चलै छै। ओ सब सब डायरेक्ट अंबानी के घर मे छै। हमर माल।
आ इसकुल उसकुल लड़का सभके ओसभ भेज उज क अपन काम उममे आदमी लग जाइ छै। इहे सब चीज
हँ की बोलै छियै?
दिवाली आ दुर्गा पूजा में दिनो में आदमी के लैकन सब
दाम पाँच सए पर दाम चार सए रुपया दाम इतना होइ हजार चार सौ
सही बात छलै, कोन सब आजकल गाड़ी
अच्छा हां ओहि सही बोलै छी।
एने ओने गाड़ी घड़ी पर गाड़ी लोक चला उलाके गिर जाइ छै त लड़का सब न ने गाड़ी देबे के चाहै छै, गाड़ी देे के ना चाहे लइक कन बड़ा लोग के त लोग सब अब दे देल छै त अब का बोलल जाय छी।
हुं इहो बात सहिए बा हँ अब त खाली मोबाइल उबाइल चलैब दै छी।
हुं मोबाइलमे फालतू फालतू चीजसब देखै छी दुनियादारीके चीजसभ खाली। हां।
आर छै आरो बताबै छी जन खेतो मे लड़ाई हो अथि कुछु होइ छै न ओ त खेती मे आ गेल रहै से
हँ आग लग आग आग लग रहल छी। हँ हँ आग लग गेल रहल छी खेतबा मे। हमरा बगलमे तो ओकरा आगबा से हमरो घर मे हमरो खेतमे आग लगले छै त ओकरा बड़ा समझायनी प्यार से तब तब ओ सब समझलक। इहे सस करै छी और का बोलल जाइ छै। जब लैकन सबके चीज सब न लड़े उड़े के न चाही तब लोग सब समझी छोड़ी छै, अपने जे बताल जाउ दवाइ के दुकान कैसन चलै छै कस्टमर त चल गेल छै अच्छा अपने एने दवाइ दे छी। ज अच्छा! इहे सभ काम करै छी, हमहूँ पैसा -उैसा आइ छै, तऽ घर उर चलै छै, एहि सभसँ त इह सभ तऽ बात छै।
हूँ
काम उम करै छै लैकन सब आज क घूमे मे जदाा मन लगै छै पढ़े मे मन लगे छै त पूछो कितना देश आगे बढ़ गेल छै।
चलै छै, ओकर बादे ने कोइ काम छै पैसा। क मेला तऽ सबकछु तड़ा हो ग
काम बा करे छै, सब पैसा कमाबे ला छै, सोचे छी कि कपड़ा के दुकान पे एगो खोल दी।
दोकानल ख तो हइ छै।
'बहुत' फायदा छै, ओमे
अच्छा!
ह, बहुत।
उखी के खेत मे कहिने रहै छी। तऽ उखीमे के के बेचैचै छै, के के करै छै सब बताबै छैै छियै।
अच्छा! ऊखी मे तऽ हम लै छी, ओकरा पहिले काट के ओकरा लगाबै छी अ। ओकरा बाद पानि -उनि दे के, यूरिया खाद- उद देके इह सभ हम करै छी। ओकरा बाद मिला उला। के ओकरा बेचे छी, मार्केट में ते बढ़िया रेटो मिलल छै। इहे सब चीज। अब ठीक छै, आब अपने मिलल जाय सामने से तऽ ज्यादा बात। म होइ छी, ठीक छै रखै छी। छी, हम प्रणाम! ठीक छै।
ह।